हेलो।
हँ।
कि यै ठीक छी।
हँ, हँ, ठीक छी अहाँ सभ ठीक छी?
हँ, हँ, सभ ठीक ठाक छिय नेलहुँ धोलहुँ।
हँ, नहेलओ।
भऽ गेलै जलखहे सभ।
नहि जलखाइ अखन भेलै छै, त एखन नहि पि एखन ख़ाने बना रहल छी।
दलकै चाह तऽ बीने हयब चाह सभ।
चाह हँ चाह पीलो हन दूबे दिनमे।
अच्छा, ओते दू बेर तीन बेर पी लेलै एखने कखन उठै छियै दू तीन बेर। चाहो पी लेलियै।
ह गाव घर नहि बुझै छियै चारे बजे से सभ उठै छै।
हँ, हँ, चारि बजे से ठीके कहलियै गाममे चारि बजे लोकके नीद टुटि जाइत छै।
हँ, चाह रहे बजे रौद उगल रहे छै खूबे।
हँ।
कखने उठै छियै तऽ एकबर चारि बजेमे पियै छियै एक बेर छओ बजेमे।
अच्छा।
आओर लोक सभ जखन जखन पीलक तऽ कनी कनि हमहुँ सभ पी लेलहुँ।
ओ तहन चाह सभ चाहेटा पिन्हने छै एखन तक।
हँ, चाहे पी ले छियै एखन।
कि बनतै नाश्ता केना की सभ बनबै छी।
आइते एकाशी यै न।
हँ, एकशी छै हँ आ बहुत लोक कालो। करै छथि, बहुत लोक आइयो करे छथि हमसभ आइये करै छै।
हँ, हमरो सभके हमर दिअर काल्हि करथिन आओर सभ आइए केयने छथिन।
हँ।
तऽ तै बनबै छै रोटी सब्जी आम आ। कटहर या पाकल वाला आओर। दही सभ इ उह सब खत।
अच्छा, तन तऽ रोटिए हेतै भात नै बनतै।
नहि आइ भात नहि ने बनै छै, अपना सभके उम्हर।
हँ, एकशी नहि बनै छै।
कटहर आयल हन बहुत देर तोड़ि कऽ अखने कलमसँ।
हँ।
उएहे माँ हमर भागै छथिन, हवए।
अहाँ सभके तऽ कटहर खूब फड़ैएा तखन।
हँ, कटहर खूब फड़ैया आ सभटा पाकि पाकि कऽ खसे या कलमे।
ह, पा।
हँ, सोलकान सभ तऽ बीच बच लो जाइ छल। तऽ आइ सभटा तोड़य कऽ आनि लेलखिन।
हँ, हँ, निक केलहुँ ने सभटा ओ नश भऽ जायत। ओ फूटि कऽ पाकि जाइ छै, तऽ ओ खसै छै, तऽ फाटि जाइ छै कटहर।
हँ, सड़ जाइ छै, उम्हरे बुझबो नहि करै छै, केओ आम छै ने जे। कलमे ओगरबाह सभ रहते क ओगरेल केओ जते।
हँ। कने घरेमे अपन पाकऽ तऽ तोड़ि कऽ राखि देबै पाकऽ तऽ खायब।
हँ, कएगो नहि तऽ पकले छलै गाछे मे आर कगो। काँचो छै।
अच्छा। साझके तऽ ई होइ छै, तरकारी तीमन बना लिअ पाकलके अपन। खायल जाइत छै, फलाहारी होयैत सोमवारी तक तऽ रहत सोमवारी कहिय। छी?
सोमवारी शायद अठाइस कि उनतीस तारीखके आइ बेर।
सक्रातिसँ करैत छियै।
हँ, हमसभ उएह से करै छियै, अखन ठीक से नहि बुझलहुँ हैं। मधुश्रमणि दऽ बुझलहु हन जे तीन तारीखसे यै।
पञ्चमी पञ्चमी तऽ हमरो बुझल यए जे तीन तारीख छियै।
ओ।
ह।
आ ओहि लए नहि बुझलियै हन एखन।
हँ, लोक हमहूँसभ देखबै गावमे पता लगेबै। लेकिन मौसुरावव तीसा की कहैत छै, पूर्णिमा लेऽ हमरा लागैयए जे अहाँकेँ। तीने तारीखसँ शुरू हैत अथि सोमवारी।
हा, हैत। तखन आहा।
आ, हम सभ सक्रातिसँ करैत छियै।
हमहु सभ उहे से करे छै।
ह, देखियौ तन। तहन अहाँकेँ फलाहारी करैमे निक हैत कटहर रहत तऽ।
हम तऽ नहिए खाइत छै हमरा तऽ नहि निक लगैएा माँसभ खेथिन आ सभ सहल छथिन तऽ।
हँ, हँ, आइ सहलमे कटहल।
हँ, लोको सभके दऽ देथिन अपन बेन।
हँ गावमे तऽ बन कोनो चीज होइ छै, तऽ सभ बाँटि खोइत कऽ खेलकके बनि देलक। सेहो होइ छै। एतऽ तऽ हमरा सभके बड़ महग चालीस रुपैआके एक पौआ देब पचास रुपैआके एक पौआ देब।
ह, एतऽ तऽ कम निकालि कऽ देत बीस रुपैए।
नहि तऽ बिआ सँघे देत। चारिगो बआ पाँच एक पौआ जे आधा किलो लेबे कर तऽ पाँचगो बीआ फेकले जाइ छै।
हँ।
लेकिन नहि छै, एगो पसन्तावला छियै एक दिन कहिओ लऽ लेलहुँ। हमरा ओतेक नहि पसन्द यए धियापुताकेँ कीन दैत छै।
गावमे बीसे रुपे दै छै, कोह निकालि कऽ देत बीस रूपए किलो।
नहि नहि एतऽ पचास रुपैआ तऽ जामुन जामुन एतय अहाँकेँ। साठि सत्तरि साठि रुपैए पौआ एक पौआ दै छियै जामुन।
ह, ओ सभ उमहर नहि ने बेसी होइ छै, इमहरका।
हँ, हँ, गाम घरके लीची। लीची आहा कऽ एक सए रुपैआके एक पौआ। ओ बआ तिया सङ्घे ओजनसँ दै छै। आ, बुझियौ जे माला खोइचा जाइत छै, बआ एते गुद्दा रहै छै। बरसाइतमे लेने रहौ अहाँकेँ बरसाइत। पूजामे लोक कहैत छै, आम लीची दैत छै।
ह, अपना सभके तऽ प्रसिद्ध होइ छै, ओहिमे।
हँ, तेने अपना सभके आम लीचीके जे बरसाइतमे छै। तऽ एतय अहाँकेँ देलक गावमे ने हमरा सभकेँ दूटा गाछ यए अले लीची फोड़ैए। लेकिन एतऽ तऽ नहि यऽ तऽ उएह अहाँकेँ कीनकेऽ पाबनि तिहार कलहुँ।
नहि एतय तऽ दू रुपए एगो लीची दै छलै, सए गो पचास गो दै छलै।
हँ, गामे फड़ैत छै, ने गामे लेल लोक घरे घरे। दरवाजो पर लोक एगो लीची गाछ रोपि लैत छै, आ एतय तऽ से नहि। तऽ अबै छै, बिहारेसँ लीची अबै छै, तहन एम्हर बेचल जाइ छै। तैं ए ओतेक भावमे तऽ बेचै छै।
हँ, ओसभ इम्हर काफल छै, उम्हर बेसी नहि होइ छै ताहि दुआरे। महापदैए। हमरा सभके तऽ गाछ नहि यए लीचीके तऽ खरीदे कऽ। खूब अपन खेलिय एहि बेर। और गाछ जकरा छै, से बेन दऽ गेलै कतेक नहि। ह।
हँ, जकरा छै, ओहिना से छै, गाममे जे जकरा जे चीज फड़ल। से लोक बाँटि खोकऽ ओकरो घरमे जकरा आम नहि छै, तरा जकरा आम बड़ फड़ै छै, ओ दब। हाइ छै, करा लीची हमरो सभ के ली जकरा मोन होइ छैन द आयल हमरो सौसके कटहर नहि छै मोन होइ छै, से कटहर दऽ अबै छियै। अना गाम सभमे ई निक बात छै, जे सभके सभ देलक।
हँ, कोनो चीज के सहनता लोक के नहि रहै छै, तऽ सभके सभ दऽ के पुरा देलक।
का लोकके तहन ई छै, जे अपना लोकके रहल तऽ अलेल खेलक। आ दोसर एक दिन देलथि तऽ ओहिप शौक पूरा भेल।
हँ। आ बहुत गोटा अपन बहुत भेलथि तऽ बेचो लेलथि नहि रहलथि।
हँ, बहुत बेचबो केलक पाइके दिक्कत गामे पईके तऽ कनि अभावे रहै छै, गृहस्था। तऽ बहुत लोक बेचो लेलथि जे दूगो पाइयो होयत।
हैं, उएह सभ लोग लगबे छै उएह सभ दूगो रुपैआ कमाय छै ने इमहर।
ससुर मे दू तीन आदमीके बड्ड फड़ैत छै, तऽ काँचे से बेचय लगैत छथिन।
हमरो घरके बगलमे एगो छ थिन हुनका बड्ड फरलनि तऽ ओ अपन गाछ। अछेमे बेच लेलैठ आहा।
ई जेकरा पाइके दिक्कत रहलै तऽ खन बेचो लेलै।
हँ, उएह मे सँ अपन कनके चोरा कऽ लोकके बैन तोड़ कऽ दऽ देलथि।
हँ, हँ।
चलू तऽ सोमवारी तऽ तहन अहाँकेँ आब कर अहूँकेँ पाँचगो सोमवारी करैत छै एकेगो।
नहि नहि हमहूँ करै छियै, सभटा जे हो होइत छै। से
पाँचो सोमारी पड़ै छै
हँ
तना गाम सभमे पैन होइए
पइन ते नहि होइया एको रत्ती मेघ लागल रहेया हवा कनी त सिषके या
आ पैन तैन नहि होइएआ
आब बम्बई मे एखन दू तीन स नहि होयया आब लागैएा गावे जायत दिल्ली गेल छलै काल्हि दिल्लीमे काल्हि बड़ पैन भेलय
हँ दिल्लीयो मे दू तीन दिन स हमर ननैद सब रहै छथि तऽ कहे छलखिन जे बड पैन होइ छै
दीदीके बेटी कहलक जे बड्ड पैन भेलै धुमा देलक सभटा आ हमरासबके कैल स उबेर या
हँ हमरा सबके इम्हर मेघ लागल हन होय नहि य पैन के तऽ इम्हर काजे छै लोक खेत पथार मे धान रोपते अखन धान के स- समय छै
हँ धानसभ रोपा गेल
पाईने नहि भेल तऽ केना रोपायत तैयो कनि एगो दूगो खेत मे पतरका धान सब केलखिन हेन पैन पटा क दमकलसँ
हँ दमकल कते दिन चलै ते जे भगवान पैन दे छथिन से धमकलमे फ कनि दिन दियौ फेर ओ जे सुखा जाइ छै जमीन फैट जाइत छै छि आब दैत रहियो दुनिया के पैसा दाईत रहियो दमकल मे
हँ आ ओहो पोखैर सब मे पैन रहे छै तखन ने कतहु से देते पईने नहि छै एगो मे कनी मनी रहै
से जखन धान रोपयके टाइम आयत तऽ सुखो सुखा जायत पैने नहि हैत आ एहिसँ पहिले सुनैत छलै कते झाँट बिहैर पैन होइत छलै आब नै एखन होइत छै
हँ शुरए शुरू म भ
हमरोसभके ससुर कहै छलखिन जे एक बूँदि पैन नहि होइत छै बोर्डिंग लगा कऽ रोपि एलो आ सभटा टाइए सुखाैए
तेहा दुआरे पैन के तऽ तऽ सब मगिते छै जे पैन होय
आओर सब बढ़िआँ छी ने सौस सब ठीक छैथ
हँ सब ठीक छै त ओरा निकालै छै बाहरमे बैठ कऽ
सौस के भऽ गेलय नहेनाइ धोएनाइ पूजा पाठ सभ केलक
हँ सभ चीज भऽ गेलय ह
अहाँसभके घरमे कोनो नीक मन्दिर अछि कि नै
हँ हमरा तऽ घरके आगे मे छै मंदिर सब भोला बाबाक छथिन राधा कृष्णकअ
अच्छा अहाँसभके तऽ नवोदो भगवती बड़ फेमस छथिन लगे हैत ने
हँ हमरा सब के तऽ लगे होय छै कनिये दूर छै ओ गाछ टपै छै तहिके बाद भगवती स्थान छै
तें अहाँ सबके लग मे नवादा भगवती सुनैत छीयै जे लगे मे आसपास म य जाय छी पूजा करै लए कि नहि
कहियो त ओना नहि जाइ छै
हँ। हँ, बुझलियै कोनो पाबनि नहि आयल तऽ गेलहुँ हमरा सभके बिदेश्वर बाबा छथिन। तऽ हमसभ बिदेश्वर बाबाके बेसी पूजा कयेलहुँ आ नैहरमे मने। श्री भगवती छथिन तऽ ओम्हर गेलहुँ। अहाँ सभके नवादा भगवती सुनने छै लगमे
हँ, हँ।
हँ, कखनहु कखनहु कऽ दिय आब हमहूँ सभ बम्बईमे रहै छै तऽ। सप्ताहमे एक दिन सिद्धि विनयक चलि जाइ छी। कतहु एक दिन सप्ताहमे नहि बेसी दिन तऽ कहियो कहियो सप्ताहमे एक दिन अहाँ। सिद्धिवनायक चलि जाइत छै, मन्दिरो सभ कखनो लोक गेल। हँ, से तऽ घरमे तऽ कखनो काजे नहि खतम होइ छै, करैत रहियौ तऽ भेर दिन काजे काज। लेकिन कहने पूजो पाठ करनाइ जरूरी रहै छै ने।
हँ, हँ। हमसभ तऽ कनिआ मनिया भेलियै ने।
हँँ, कनआ मनिआँऽ तऽ होइते छै, कनिया मनिआ केऽ छूट नहि रहैत छै। लेकिन अहाँकेँ कोनो अथि रहै तोहार रहै छै। तऽ जएह सभगोटा जाइए गाड़ी लोक बुक कऽ जाइए दर्शन कऽ अबैया।
हँ, तऽ ओनाहिए उएह सभमे गेलहुँ जेना नया साल रहल। या कोनो। बर्थडे सभ रहल बियाहके दिन सभ रहल तै दिन सभके चलि गेलहुँ उम्ह्रर।
आँ।
आम कऽ महिनामे गामे कतेक कोइली बाजै छै, आब बजै छै, कि चलि गेल।
हमरा घर लग तऽ आती सभ छै, गाछी सभ त ओहिमे बाजैत रहैया। ह।
ओहने कोयली कतेक सुन्दर बजैत छै, कहै छै, सुनिते रही ओकर गप।